त खुश रहू जय रामजी की बौआ
गोर लागै छी
खुश रहू
ठीक छियै
हँ ठीक छि आहाँ ठीक छी
हँ हमहूँ सब ठीक छी कीसब होइ छैलय यै दीदी
किछ नय उहै खाना पीना होइ छेला
की सब बयिन रहल ए
बनल ए रोटी पत्ता गोभी के सबजी
अच्छाह
चावल हँ दायिल भात सब्जी स
बौआ बनबैत हेती
हँ उएह बनबैय छय
आ बौआ के तऽ अपनो छोट बच्चा हेतै न
हँ बड्ड परेशान केने रहैय छै पूछू नय
अच्छा बड परेशान करै छथिन कोरा ज्यादा चिन्हैय छथिन
हां माइएटाके चिन्हैय छै
के चिन्हैय छथिन
हँ
भइए जाइ छैय दीदी की करबै ब बाल बच्चा कनि कोनो कोनो बाल बच्चा एहन मायके चिपकाव भऽ जाइ छथिन
बड चिपकाव छै बड चिपकल रहै छै मै संगे
नहेनाइ धोनाइ भऽ गेलै
हँ तऽ नहेलऊ दबाइ खयलऊ
दबाइसब खेलऊ
हँ
अच्छह आर सब कहियो आए तऽ बहिन एकादशियो छै ने निर जला
हँ नय केलऊ बौआ एकादशी किया तऽ नय कैल हैत
नय नय बहिन अहाँ केना करबै एखन अहाँके तऽखन पन्द्रह दिन सोलह दिन ऑपरेशने के भेलेह अहाँ नहि नहि अहाँ तऽ बड नीक केलऊ अखन ओ सब नीक कैल करू अहाँ बुझलियै की हँ आइ इ बनै निर्जाला एकादशी की की जाइन क लोक करै छै कोन भगवान के छैन ई उपास
ई विष्णु भगवान के छैन
विष्णु भगवान के छईन तऽ एहिमे तऽ लोक फलहारे करैत हेतै
जकरा इच्छा अइ तऽ फलाहार करू जकरा अइ तऽ पानिओ नय पीबू निधारे रहू हँ निधारे रहू जकरा जतेक शक्ति ति देने छैय भगवान
अच्छा जकरा भगवान जतेक सामर्थ देने छथिन शक्ति देने छथिन ओतबै अपन ने ज तथा शक्ति यथा भक्ति
हँ हँ आइ तय दुआरे उपनयनवला आगना सब मे एकादशियो जाग बड अइछ
बड बहिन बड बड़की भोजीसँ बात भेल छलए बहिन एखने तऽ बड़की भौजीसँ सएह गपशप भेलन हेँ जे अपना सबके गाँव मे तऽ भाय ई होय ई न जे उपनयन जे होइ छैय तऽ अगने अगने साड़ियो बाँटल जाइ छैय
ह सभहक अंगना देल जाय छैय जते आदमी रहे छैय तते साड़ी
हँ तऽ ओहे हुनका गप्प भेल छलेन हेँ बाबूजीसँ गाम तऽ ओ बाबूजी तक स गाँव भेल छलनि तऽ घर लग जे उपनयन यए ओतसय ओय अगना स मझली भोजी लए सूती के साड़ी आयल छैन
दऽ गेलन हेँ
हँ मेझली भोजीके सूतीके के साड़ी दऽ गेलन हेँ तऽ उएह कहै छलखिन हँ भौजी तखन तऽ मझलिहो भोजीकेँ भीख देब ल जाइए पड़तनि
तहन कोना नहि जेथिन जखन ओ साड़ी पठा देलकनि तऽ भीख देनाइ तऽ जरूरी छैय।
हँ साड़ी देलखिन हेँ तऽ भीख देनाइ तऽ जरूरिए छैयन। तऽ आब ओ जेथिन आ भी देबय लए तऽ ओहि भीखमे हुनकर जेहन ज्ञाने सारी हेतनि तेहन भीख देथिन।
तऽह हिसाबसँ पाइ देथिन ने
तऽ ओएह बला बात यऽ हँ ओएह हिसाबसँ करथिन जे हुनका करऽ के हेतै भीख मतलब साड़ियए के हिसाबसँ भीख देखख देथीन
हँ आब तऽ बौआ धोतियोसभ चला देलकैए जे धोतियोसभ लोक बाँँटैए
हँ से तऽ बड सुन्दर करै छथिन। भोजो भात बहुत नीक उपनयन अङ्गनाके भेलनि हेँ।
बुझियौ
सुन्दर बड्ड नीक कहाँदन बहुत सुन्दर धमगिज्जर उपनयन वला अंगना मे छैन आ दीदी उपनयंन मे अपना सबके उपनयन मे तऽ उपनयन किया मायने रखै छैय?
जे ब्राह्मणके छैय बौआ जे ब्राह्मणके जे रीति रिवाज छैय से छैय ब्राह्मण जनेउ त ओएसँ शुद्ध होइए ने
तऽ मतलब ब्राह्मण शुद्ध तऽ जनेउएसँ होइए लेकिन ई ब्राह्मण बनलए ई उपन न के रीति छैय की
हँ ओही दुआरे उपनयन काईल जाइत छैय ने आइ देखियौ अपनासभमे जे छैय ब्राह्मणमे तऽ हि अथियए मे कहै छैय आब हल्दी मेहदी करै
नहि दीदी हमर हँ हमर कहके मतलब उपनयन जे यए से उपनयनमे एकटा बेटा एकटा बौआ ब्राह्मण कखन बनै छथिन अपना सबके समाज मे?
समाजमे ब्राह्मण बनैत छथिन जखन कहैत छैय जे बारह तेरह सालके बाद कहाँ दिन पहिले करबाक चाही
अच्छा तऽ ई ब्राह्मणके बनक मतलब ई केकरे उपनयन कहल जाइ छै
हँ एकरे उपनयनके कहल जाइत छै तैँ ने बच्चासभ जनेउ पहिरै छै कहै छै पहिले जमानामे बुझलियै बौआ जनउ पर कान पर लऽ के लोक कुरुख पास बाथरूम जाय छलै पेशाब तेसाब करै छलैय छलै आ आब से नहि आब तऽ देखै छियै जे लोक कतौ ठारे ठारे पेशाब करऽ लगै
बुझियौ बहिन तऽ अपन सभके आब इएह अइ बुझियौ ने पण्डित या ब्राह्मण बनले पहिले बच्चा के मूड़न होइ छैन ओहिके बाद उपनयन होइ छैन एं ओ उपनयन मे पहिले हुनकर बांस के नियम जे होइ मंडप बनल छै बनै छै जे मंडप पर हुनकर सबके उपनयन हेतनि मड़बा जकरा कहै छियै ताहि ले ओहि बास के पूजा कयल जेतै
हँ बाँसके पहिले पूजा कयल जाइछै जाय जतय बंस बंस बिट्टी रहै छै ने त बास के बिट्टी मे जाके प जेटा बरुआ रहल तते थप्पा लागल बलु ओते बाँस कटायल
तऽ ओहिके बाद ओ ओहिके बाद ओ बाँस कटा बाँंस कटा क अबैत हेत
जे मर्ग बा जे ठाठल जाइ छै तहन मरग ठ्ठी कहल जाइ छै
अच्छा तऽ उस्टीस्टैत उपनयन के ओतै
हँ ओतई से बाँस कटैइ छै बाँस बीट्टिए से उ छै ओकर अथी
तऽ ओतई से उपनयनके स्टार्टिंग होइया
हँ बड्ड विध विधान छै ब्राह्मणमे जे छै न से बड्ड विधान छै
देखियौ आ उपनयन के बाद उदोग के बाद फेर कोन नियम अबैत हेतै बहिन
ओईके बाद रातिम अबैइ छै
तऽ रातिम में की कयल जाय छै
फेर ओहि दिन अहाँके बरुआसब जे छैइ से अहाँके नमक तात्काल तेइके रातिम नई होइत छै तात्काल नमक नैय ना
तऽ बहिन हमरा तऽ ई बुझलयै अथी उद्योग के बाद फेर बीचमे माटो मङंगल अबैइ छै ना
हँ तऽ माटि मङ्गल अबैइ छै अहाँके जेनाकि उदोग मरबठठ्ठी भऽ जाइ छै ना तऽ माटि मङ्ंगल होइ छैय आ माटि मङ्गलमे जे होइत छैय तऽ पं जै टा बरुआ तते अहिबाती रहैइ छैय
अच्छा
पीकेत सबके ओ थारी में सब चीज देल आ ओ जाइ छैय पोखरि मे जाय छैइ पोखरि से अहाँ के सबटा बरुआ सभ माटि कोरि कोरिकऽ थारीमे दैय छै
कै स लेल जाइ छै माटि बहिन पोखरेसँ आ फेर जे पोखरि के माटिके की होइ छै
पोखरि के माटिके फेर ओतय चूल्हा बनैय छै
अच्छा तो अच्छा लोक सबके जे हम देखे छलिय ह माथा पर साड़ी से झंपने आबैइत लेन लागि कऽ तऽ ओ ओकरे कहैइ छै मइ
माटि मंगल ओकरे कहैइ छै तैं ने ओ माटि एतै फेरो ओतय राखल जाइ छै चूल्हा बनैय छै ओहिपर फेरो अहाँके रातिमे अहाँके ओहिमे बनैैय छै ब भात बनै छै फेर ओई भात के हँ ओई भातके ल क थारी म क लक जे केश लैय छथिन थिन से चारू कात ओ ठेहुनिया दऽ दऽ कऽ घुसिक घुसिक कऽ गूरकैतऽ हँ तऽ ओहि पाँ घुमै छथिन
तऽ दीदी हम तऽ दीदी ईवला तऽ हम नैय देखने छी
हँ हमरासब देखने छी
नई दीदी ई विध हम नई देखने छी।
नई हमसभ देखने छियै बौआके भेल छैई तऽ देखने छी।
अच्छा तऽ ई वाला फेर दीदी ओ वला माटि चूल्हे बनैइ छैय कि मड़बो मे लागैइ छैय? ओकर चूल्हे बनै छैय ना आ उएह दिन ओहे दिन दीदी ओ जनउ के एकटा चरखा जे काटल जाइया से उएह दिन की?
हँअ् ओही दिन जई दिन अहाँके अथि नई अए माटि मङ्गल
अच्छा
हँ तऽ चरखा कटैइ छैय तऽ ओहे अहाँके चरखा काटि कऽ ओ जे जनउ बनैए तऽ ओहि दिन जे बरुआ जे पहिरैए मड़बापर से पहिल ओएह पहिरैए। हँअ् ओएह बनायल जाइ छैय तहन जे भीख माँगय लगैइ छैय बच्चा
अच्छा
तऽ पहिल भीख तऽ बुझले अछि
हँअ् तऽ दीदी ई जे अहाँके होइया तऽ ई एक कटा बरुआ पर कएटा रहैत हेतै चरि कट्टी? या मइट मंगलवाली एकटा बरुआ पर पाँचटा नहि एकटा जे बच्चा एक एकटा जे बच्चा ब्राह्मण बनथिन तहि पर पाचटा रहै
हँ पाँ हँ पाँचटा रहत अहाँके मइटो मंगलवाली आ पाँचटा रहै छैय अहाँके अथि जे दियै चरखा कटैयै
अच्छा मइट मंगल के बाद फेर बहिन कथी अबै छैय कोन बिध?
फेर अहाँके होइ छैय अहाँके छगड़ादुर होइ छैय।
छगड़ादूर जकरा कुमरम कहै
हँ कुमरम त होइए जा क पोखरिमे आ ओ रातिमे हैत त अहाँके छगड़ा धूर होइत छैय रातिमे ओ भिनसरमे अहाँके होइ छैय कुमरम पहिने अहाँके कुम हँ पहिने कुमरम होइ छैय। त ओहिमे गेलै जेनाकि कि केश जे लेथिन से आ बरुआ ओ पोखरिमे जाक नेहे थिन नहा क मधुखार हेतनि आ वैह हायल बरुआ सब रातिम दिन नहै छथिन
अच्छा अच्छा मतलब चारि दिन तक नहि ने हेथिन बर ब्राह्मण जे बनी छथिन से बरुआ चारि दिन तक नहि नहेथिन ए
हँ तैं न ब्राह्मणके हल्दी लागि जाइ छैय अहाँके जनेउएमे
अच्छा ओर दीदी ओ ओहिमे त ओहो होइ छैय ने एहिबात सब के सिनुहार दै सिनुन सिनुरहा कहै छी
हँ ओ भगवतियोके जे सिन्दूरहार पड़ै छनि त बौआ ओहो अहाँ ओ कुम्हरम दिन पड़ै छनि।
अच्छा ओहिमे पड़ै छथिन त एकटा बरुआ पड़ सिन्दुरहार वाली कैटा पाँचटा एकटा कुमारि
आ एकटा कुमारि आ पाँचटा अहिबाती
अच्छा त ओहिमे फेर होइत हेतै त दीदी ओ सिनुहारमे की लोक करैत हेथिन
ओ खीर बनैए पूरी बनैए बौआ तहिके बादमे अहाँके बत साड़ी लोक दैए जकरा जतेक होइए तत तेक बच्चाके दै छैय फराक हँ पाँचो गोटाके बच्चाके जे छैय से फराक दै छैय कुमारि
तहन त बड़ सुन्दर दीदी त ईसभ ओत ई बुझियौ ने उपनेन वला अंगनामे बहुत नीक लागैत हेतैय लोक सबस भरल गाँव गाँव स लोक सब आयल पाहुन परख
हँ जेनाकि हँ बरुआके नानी अबैय छै मामी अबै छ छै मौसी सब अबै छ
त दी त दीदी तहिके बाद फेर उपनयन होइत हेतनि
हँ त उपनयन होइ छै तहन पहिने अङगनामे विध होइ छै ज मड़बाके नीचा
अच्छा
आ ताहिके बादमे फेरो मन्त्र पण्डीजी पढ़ैत छथि थिन तहन फेर बरुआ सबके जे छथिन रहै छथिन आचार्य
आर दीदी और उप उपनयन में सुने छियनि किनको किनको छागरो भगवती के पड़े छनि
हँ किनको ककरो छागर रहै छै बऊ जेनाकि बरुआ पिछू एक जोड़ा ककरो रहै छै जतबै जतबो कतबो बरुआ अछि त भगवतीके एके जोड़ा पड़त सभठुनके बौआ सभचीज नियम छै हँ हँ जेना हमरासबके बौआ नियम छै जे कतबो बरुआ रहत त एके जोड़ा भग वती के छागर पड़त आ एकटा जय बाबा के छागर
अच्छा तऽ ईसभ बहिन उपनयन सँ पहिले होइत हेतैय ने दीदी
हँ ई उपनयन से पहिले होइया
ई उपनयन से पहिले होइया आ एहिके बाद लास्ट उपनयन होइया
हँ ताई के बाद मे फेरो आब ओ जखन रातिमे हत तहि दिन फेरो अहाँ के
तऽ दीदी ई उपनयन ला बताउ ने ई उपनयन मे उपनयन भेला के बाद की सब होइ छै जेना की बरुआ के केश कखन कटाइ छै बिध विधान भेला के बाद कि बिध स पहिले
नई जखन पूरा भऽ गेल भीख तीख भऽ गेल पूरा मन्त्र बरुआ पढ़ि ले लइथ तहि के